हेलो जी नमस्ते हँ लागै छी फोनो गलतीसँ कटि गेल छी ओ बेरा
अच्छा हमहुँ सोचै छी कैसे फोन अचानक से कट गइल छी
हँ एने सोचाय छी ने जाइ छी तनी ए वाटर पार्कर घूममे बहुत गर्मी अबै छै
आ
हँ तोहर की प्लान वनैली छै
कोन ची कोञ्ची बोलै छी
की प्लान बनै छै तोहर कही जाय के प्लान बनै छी
हँ प्लान बनै छी अभी इतना गर्मी छी सोचे छी क शिमला उमला जाय छी ओने बहुत ठंडा ठंडा हवा चलै छी हमर एगो भाय छी ने ओ गेल छी ओनाे तऽ उतना फोटो डालै छी जैकेट पहिन के आ बोलै छी बहुत तहाँ ठण्डा लगै छी तऽ हमरो घरके लो सोचैल छी कि सभ कोइ जाइ छी वहाँ पे काए की ह ए गर्मी भेल छी कि बर्दास्त नहि उखल छी तऽ सभ कोइ जाय छीयौ तऽ अहाँ जैकेट वैकेट ले के अभी जायल छी कपड़ा उपड़ा खरीदे जे जेकेट तऽ सब पुरान हो गेल छी तऽ सोचे छी तनी आ औरो कपड़ा खरीदल छी औरो सब को पेहनाल छी कपड़ा ले के तब जल छी त सोचे छी क आज जाइ मॉल तऽ कपड़ा उपड़ा खरीदै छी
हमहु जानै छीय हमहु गैल छी कुछु दिन पहिले वाटर पार्क जाय छी हम औता एतना बढ़िया खाली पैसा तो हमर लागल छी एक आदमी पर चार सए लागल छी वाटर पार्क मे लेकिन इतना सुन्दर वाटर पार्क छि खूब बढ़िया बढ़िया अथ राइड छी ऊपर से छी उ ले के छी
अच्छा
छिहुलै के फिर तैरे के पहुरे के सभ चीज खाय पियए के सब कपड़ा उपड़ा उहे लोग दै छै चार सए रुपआ में हाँ ओ बन गाना उना बजल छी खूब मनिया कोनो कोनो जगह गंन्दा गंन्दा पानी रह छै छी लेकिन हम जहाँ जाय छी ने खूब फ्रेश आ ठंडा ठंडा ठंडा पानी रह छी आ हँ धूप तऽ उत नहि छी खूब ब धूप तऽ खूब छी लेकिन कहीं कहीं छाव बनल के छांव मे पानी रहल छी ठंडा ठंडा पानी खूब बढ़िया जगह छै
नहि पानी तऽ सब गरम हो जाई छि ओहिमे के वाटर
हँ हँ तऽ ओ मशीन उशीन ओकर रहल छी कि ओस ठंडा पानी रहै छी नया नया ठंडा पानी ओहि में जात रहल छी पानी गंन्दा होत रहै छी निकल रहल छी पीठा पठा पानी जा रहल छै जे हाँ आ ओ ओने के मौसम कैसन छै
मौसम तऽ एने ठीके छी बहुत गर्मी होइ छी इतना पस केना होल छै पंखा तऽ तनी सा हटला बाद सापा बुझल छी कि गरम से पसीना पसीना हो जाल छी सापा आग लगै छी कल तऽ बारिश भइ छी लेकिन फिर भी आज उतना ही गर्मी छी बारिश हो गेल छै तनी मौसम ठंडा जाय के चाहे छी लेकिन तबो गर्मीे गर्मीे हल छी ओहने के मौसम कैसन छी
नेवो के मौसम बहुत घाम छी सवेरे से इतना घाम इतना घाम बहुत घाम बहुत धूप निकलै छी आ फेर शाम होते होते त ठीक हो जाइ छी लेकिन घर उतना हैय गरम बिना एसी के गर्मी मे कोनो काम न चले छै बिना एसी के कोनो गुजारा न छै छै जो लोग के घर मे एसी न छै इनभाटर ना उ लोग कैसे रहै छै एतना गर्मी में गो इतना तापमान बढ़ते जाय छी घर ताव ओ ल कैसे रहै छियै
कोन छि बोलय छी
हम सोचे छी जो लोग एतना गर्मी में जे के घर में इन्वर्टर न छी एसी ना छी उ कैसे रह छियै
हँ उहे तऽ ओ लोग पता न कैसे रहै छी कही घुमे घुमल छी पेड़ के निचे जे शायद रहते कुल छी कि गर्मी कम लागय हम तऽ सुन्नी हमरा घाव वो में बाँटे इन इन्वर्टर केहु कहु के नखे हमरा घर के बगल में के लेकिन ओ लोग इतना गर्मी मे का जाने कैसे रहगेल छी आ इतना धूपो में उ लोग काम करै छी पता न कैसे ओ लोग काम करे छै हमलोग तऽ एसी के छापा होटल ला छी कितना गर्मी उखल छी एसी से निकलल छी साफ पसीना पसीना हो जाइल छी आ देह पूरा ठण्ड गरम हो जाइ छी अछा मन न लगे छै कोनो काम में आ लोग एतना गर्मी में इतना धूप मे काम कर रहल छी ओ लोग के का जाने काहे ने काहे ने गर्मी न लगल छी आओ लोग बोले छी कि हमरा गर्मी ना लगे छी कि तोहनी के गर्मी लगै छी तोहनिक एसी मे रह रहल लोगन छै तऽ हमनियो कहनी से हा हँ ओ लोक आदत हो गैल छी हमनी के तऽ पहिले ऋषि न रहे लेकिन अब हो गेल बा तऽ हम निकलऽ ल जाय ‌चाह छी आओर बताबै छी का का करै छी
आओर किछो नहि करै छी अभी तऽ हम बैठल छी फेर सोचे छी सुते के नींद पड़ल छी तऽ सोचे छी तनि बतवा उतवा लिय छी छी
परी निमन सोचै छी हमहु सोचै छी बदआयके लेकिन तनी से तनी बिजी चलै छी तऽ बात न हो बल छी अच्छा सोचनी छी बतूआइके एहिन बतुआ लेबल कऽ कहैछी कभी मन करै तऽ हमहु तऽ सोचित्र नहिनी छी सु देख के लेकिन सोचनी हँ कि थोड़ा देर रुक जाता नीचे आ पढ़हु जाइ के बा तीन बजे से जानी तीन बजे तीन बजे से जानी तैयार ऊईयार होके नहा धोके आके फिर पाँच बजे से क्लास रहल छी तऽ पाँच बजे हम क्लास जाइ छी आब जानतनी छी हमर क्लास मे का भेल छी
की होल छी
हमर क्लास मे का भेल छी की लड़का लड़की की मे झगड़ा हो गेल छी हम इतना हसैल छीे उ लोग के झगड़ा देख के बिना मतलबे के उ लोग कऽ लेले छी आ हमे क्लास में एतना निमन लग ग‌इल छी सर हमर इतना तारीफ करल छी आ सर बहुत अच्छा अच्छा बोले छी आ सर अच्छा अच्छा पढ़ाबे छी सर बहुत अच्छा हइ छी
हमर जाइ छी कथी हो गेल छी कुछ दिन पहिले हम देखीई छी हमसब आ ट्वेल्थ मे पढ़ै छी ने तऽ हमर एगो मास्टर रहै छी आ उ उ मास्टर पकड़ के एतना मार ले छी कोनो कोनो लैका से सब घरके सामने हमर एतना मर लै छी हम उ हमरे के देख के बाप रे कोनो बच्चा आशर्य कि ओ मास्टरो कोनो गलत काम कर लै छी आ लड़की के ल गलत कर ले छी ओहि से बहुत मरायल जाइ छी बहुत खराब खराब दुनिया जवानी मे
हँ बहुत खराब मास्टर हो गेल छी आजकल के हमरो घर के बगल मे के टीचर सब हय छी ने ओ बहुत खराब होले छी बहुत पिटायल छी लेड़का सबसे तबो न सुधरेलेरहल छी
आओर हम हम तऽ हमर स्कूल स्कूल छोड़ि देने इकुल इतना बढ़िआं हो गई छी अब खू सब ए सी उ सी लागल छी स्कुल स्कुल में खूब बढ़िया हरा भरा सब क्लास रूम सब पेंट कलर सब सब हो गेल छै हमर स्कुल इस्कुल मे
हो जाइ छै क्लास से जब निकलला के बाद सब बदल जाइ छै हमहुँ जहाँ पढ़ैत रहलियै छी ने दस टेंथ से पहिले ओहो क्लास उतना ठीक न रहै छै फेर हमर निकललाक बाद ओतऽ अहाँ टी वी लग कर छियै स्मार्ट बोर्ड ओप्पो पढ़ाई होखल छी आ बहुत अच्छा अच्छा टीचर आगल छै छी बहुत अच्छा से लड़का सब के पढ़ल छी या ल रेगुलर जो हस पढ़ै हमनी जब रहि से छी तब सर ओ लोग उतना अच्छा न रहै छी उतना अच्छा से न पढ़ै छी माटो गुना रहै छै आ अब सब बदल गेल छी नल उल सब जगे लागल छी बाथरूम इतना साफ रह छी क बहुत अच्छा से पढ़ाई लखाइ छी बच्चा सब बहुत खुश होइ छि अब आ हमनी टाइम हमनी के समय मे तऽ ओसभ नहि रहै छी हमनिक केहूँके पढ़ै छी आओर बच्चा सब से पूछैल छी तऽ बच्चा सब कहै छी हँ ई ई हो गेल बा हमरा अ मे स्कूल में आ तब हमे एगो देखे गे छी ते देखलिय छि गे बा स्कुल तऽ साला बदल छि हमनी के टाइम मे नहि बदलै छी
हँ
आ सरो लोग जो छी न ओ बहुत हमनी के माने छी अभियो जना सर लोग से हमलोग मिले छी ओ सर लोग पूछे छै कथि कथि करै छी कथि कथि पढ़ै छी आओ सर लो बहुत निमन छी क सब लोग हमनी के जाने से विद्यालय में तो लोग सब लोग अच्छा से बोलै छी अच्छा से सब कुछ बोले छी हमनीक के जितना भी पुरान का बात छी ने सब ब त छी सब लैका सबके बचपन वाला बात सब
आओर सब बतै छी तऽ चिकेन बला आयल छी तो
कोनची बोलैइ छी तनी जोर से
चिकेन चिकेन बनाबय आयल छी तोहर
हेलो
हेलो आवाज न जाइ छी
हँ आबै छी तनी जोर से बोलै छियै
आर तऽ हम बोलै छी कि आओर
हँ घर मे त सबक ठीक छी हम अभी सुते रहली सुते के सोचैत रहलिये छी मम्मी ओ सुतल बारी छी पापा सुतल बारन छी भाई य दुकान मे गेल छी पापा के भाय चल जले छीे नीचे दुकान मे आ दुकान जदा दूरो न छी घर ऊपर छी आ दुकान नीचे छी तऽ पापा जब अबै छी तऽ भाय चल जाय छी आ पापा जब दुकानमे जबै छी तऽ भाय ऊपर आजै छी भाय पढ़ै छी दुकानो कभी कभी चलि रहै छी तोरा घरमे कोन कोन छी
आइ आइग हमर एगो बहीन छी हँ ह खूब बड़ा परिवारक एक जगह रहे छी आधा परिवार दोसर जगह आधा परिवार गाँव में रहे छी तीन जगह तीन लोक के काम उम म होयतऽ सब लोग अलग अलग जगह रहै छी हँ ह त बतबै छी न बात करै छी
छी
ठिक छै नमस्ते